त
हँ की क रहल रही
नहि कथहु करै छलियै एनाहि बैठल रहहिय
किया मोन नहि लागै छौ
अकेले मे की मोन लगतै
तऽ फोन चलो फोन किएक नहि चला रहल छी
फोन चलबैे के जादा मोन नहि करै छै आ ऊपर सबस बड़क ा बात त ई छै जे केते दिन स हमर नेटे नै चलि रहल यै
नेट खतम भऽ गेल छै की रिचार्ज
रिचार्ज तऽ छैहे लेकिन चलिए नहि रहल छै बिलकुले नहि नेट गाँव घर गाँव घरमे न फोर जी मोबाइलके कोनो इज्जते नहि छै बिलकुले नहि चलै छै घरपर तऽ
त तऽ दिक्कत होइत हेतौ क्लास केना करैत छी तखन
बहुत ज्यादे दिक्कत होइ छै आब कखनो वाइफाइ लग गेलहुँ तऽ डाउनलोड कऽ लेलहुँ वीडियोसभ
आ लेक्चर जे करयके रहैत छौ सेहो सभमे दिक्कत होइत छै तऽ ओते
बहुत जादे दिक्कत होइ छै
तकि करबिही केना क रहल छी क्लास
जेना तेना कऽ रहल छीयै आब डाउनलोड कऽ क कर
आ गामव घरमे तऽ वाइ फाइयओ ककरो ककरो पास रहै छै तऽ जाकऽ ढूँढै छी तऽ जाकऽ कऽ रहल छी
हँ हमर छै एगो दोस्त लग वाइफाइ तऽ ओकरे लग गेलहुँ शामक तऽ कखनो कालक डाउनलोड कलेलौ
हमरा की बुझाइए कि तू ज्यादा फोन चला रहल छी नेट चलि जाइत हेतौ पूरा पढ़ाइके जगह तू देख रहल हेबही रील्स तऽ अलाना फलाना तऽ ओहिमे हमरा लागैए तऽ ओ खतम कऽ दऽ रहल छी डाटा
रील्स कहाँ देखै छियै नेट चलै तब ने रील्स देखै लोक नेटे नहि चलै छै
तऽ फेर शिकायत नहि केलियै जिओवला सभके
कुछ नहि करै छै कम्पनी वला सब कोनो बात सुनैके तैयारे नहि होइ छै सोचलियै आब हमरा फाइव जी लेबहे पड़त फाइव जी फोन लेबै तबे आब ई समस्या का दूर भऽ सकैए
आ हमर बाबूजीके फोन सेहो रिचार्ज खतम रहै तऽ ओ आबै छै ने कम्पनी तरफसँ फोन तऽ कहै छलै कि रि रिचार्ज करै लए तऽ पपा ओकरा एते तमसेलखिन एते खिसिलखिन की कहै छथिन चीन क कहै छियै फोनमे रिचार्ज कराबै लए लेकिन हमर घरमे ई सबके जिओके नम्बर छै लेकिन देखै छियै ककरो नेट नेट ठीकसँ चैल रहल छै तऽ ओ की कहै छै ई समस्या जल्दिए मतलब एकर हेतै ठीक कयल जेतै हमरा सबके खेत यऽ एहि बात लए लेकिन एहिपर फेर कोनो कामे नहि कऽ रहल छै
कम्पनीवलाके फोन करियौ तऽ सभके एक्के गो जवाब दै छै हम इस हम ई समस्या पर काम करि रहल छी दिक्कत नहि लिअ
जल्दी निवारण हेतै लेकिन फेर कूछ नहि कऽ रहल छै एतऽ सही बात छै लोक किया करेतै रिचार्ज नहि करेतै
सभसँ नीक आय काल्हि फाइव जीए चलि रहल छै ताहि दुआरे सोचलियै आब फाइव जी एगो फोन लऽ लियै
हँ ठीक हो तू पता छौ हम ओ एकटा छै सरकारिए छै के वाइ पी वला हम ओहिमे गेल रहि जुड़ल रहियै तऽ ओतऽ कम्प्यूटर सिख सिखाबै छै कोनो कोनो टास्कसभ दै छै तऽ ओ करैके रहै छै पूरा तऽ ओहिमे ने एन्हि एक दिन परीक्षा छलै ऑनलाइन तऽ ककरो नेटे नहि चलै छलै वाइ फाइ ओ तऽ चलिए नहि रहल रहै लेकिन हमर फोन रहै फाइव जी तऽ समझी ने सभके अहिसँ काम भऽ गेलै जतेक भी ओतय लैपटॉप रहै कम्प्यूटर रहै हमर फोनसँ कनेक्ट भऽ गेलै तखन जा कऽ सभ परीक्षा देलकै
हमहुं आइ सोचलियै एगो फोन ऑर्डर करै छी फाइव जी ओइके बाद आबि जेतै फोन तब आरामसँ फाइव जी रिचार्ज करबाकऽ नेटके कोनो दिक्कते नहि हेतै तब पूरा घरमे सभ कोय चला सकैए नेट
हँ कोन कम्पनीके सोचलिए
लऽ लेबै कोनो ढंग के कम्पनी भीवो सोचि रहल छियै लै के
ओ ओहिसँ फोटो बड़ नीक खिचाय छै
हँ फोटो नीक खिचाय छै भीवो से देखने छियै हमू
त तऽ ठीके रहतौ जतेक जल्दी भऽ सकै छै ल ले कियाकि अगर तू लऽ लेबही ने एकटा तऽ ओहिसँ तोहर चलतौ मतलब पप्पोके चलतौ मम्मियओे के आओर बहिन जे छौ सभके मतलब ओहिसँ चलि सकै छै तऽ अगर बाँकी फोनमे रिचार्ज नहियो करेबही ने तऽ चलतै
फाइव जी के इएह तऽ फायदा छै वाइ फाई के काम करै छै बिल्कुल कोनो नेट के दिक्कत नहि
अरे हमसभ तऽ टी वीए उहेसँ चलाबै छियै
बहुत दिनसँ सभ परेशान छी हम ई नेटसँ दिमाग खराब भऽ गेलै एकदम दिमागे नहि काम कैर रहलेै करू तऽ करू की
नहि ठीक सोचलियै कि लऽ ले फोन
गाँव मे तऽ सबसे ज्यादे दिक्कत नेटे के होय छै जकरा लग जाउ केकरो नेटे नहि चलि रहल हय
हँ हमहूँ अपन नानी गाँव गेल रहौ त तऽ की ओतऽ तऽ फोर जियो नहि ठीकसँ चलै छै फेर चौकपर जाइ छलहुँ ओतय खुलल रहै एकदम तऽ ओतऽ कनि मनी टावर पकड़ै छलै फेर छोड़ि दै रहल रहै जेहो कनि चलल ह से चौकपर जाकऽ बैठलहुँ तखने नहि तऽ फेर उएह दिक्कत छै नहि चलि पाबैत छै फोन ओतय लेकिन आनन्द लै छलियै ओतऽ गाँव गेल रहियै तऽ सोचलियै नानी माँ साथे नानाजी साथे तऽ कनि बैसियै तऽ आय छथिन काल्हि नहि छथिन
हँ इहो बात ठीक छै गाँव घरमे तऽ लोक कनि कमे यूज करैए फोन
हँ ओ तऽ ओनाहियो वक्त बीत जाय छै अपन सब अपन लोक सब साथे कखन से पते नहि चलै छै तऽ आओर सभ बाजू की भऽ रहल छै
की करबै ओहिना बैठल रहौ अकेले
अखन जे नेट चलैत रहितेए तऽ अहूँ देखैत रहितौ त फोन चलैबतौ कमसँ कम पढ़ाइ करितौ
हँ कुछ नै कुछ तऽ करबे करितौ खाली तऽ नहिए बैठल रहितौ लेकिन की कऽ सकै छियै आब जे दिक्कत छै आब ओकर समस्या तऽ निकालहे पड़तै समाधान
अहाँके बहिन एखन ओतहि दिल्लीमे छथिन कि आबि गेलखिनँ मधुबनी
अखन दिल्लीएम छै एते कनि दिनमे पाँच छः दिन बाद
अच्छा सेहो उहो अयथिन
हँ छोटका पापा साथे एतै
ह आओर अहाँके उ उ भाय चच्चा के बेटा
उ तऽ दिल्लिएमे रहै छै ओ कखनो काल बहुत सालके बाद आयल तऽ आयल
त आयल ओ हुनको तऽ नौकरी हेतै न लोक नौकरी छोड़िकऽ आबि जेतै से केना हेतै
हँ उ तऽ नौ
ह उ तऽ नौकरी करै छथिन हुनका सब छुट्टी कखनो कालके मिलै छै
जब घरमे कोइ शादी त्योहार अहिना कुछ रहल तब अयला सब
अयला सबकोय देखे छीयए लोग के अपन घर ऐला जमाना भ जाय छै बसकिया काम काज दुआरे
आय काल्हि के
आय काल्हि तऽ भेले गेल से बीजी
दिनचर्या के कारण लोक नहि आबि पाबै य गाँव
सेहे न ज्यादे कोशिश करै छै लेकिन नहि भऽ पबै छै
एम्हर काम देखतै तऽ गाँव नहि आबि पयतै गाँव आबि जेतै तऽ फेर काम छुटि जेतै
कहै छै ने परिवार क छोड़ि कऽ लोक बाहर रहि रहल ह कनि दू पाइ कमाय लए
ह सब
सब के मजबूरी की करतै हँ नहि कमेतै तऽ फेर केना छै घरो एना थोड़े छै कि कमा रहल छै तऽ घर छोड़ि देने छै घरेमे तऽ जा रहल छै उ पाय
हँ लोक अपन जिन्दगी जी रहल अय पाइ कमा कऽ हरेक चीज तऽ भऽ नहि सकै छै
कखनो कखनो हम सोचैत छी काश हम अम्बानी रहितौ
कोइ दुःखे नहि रहितै मतलब एना नहि छै दुःख नहि रहितै पाइवला सभके तऽ आओर दुखे रहैत छै लेकिन कमसँ कम पैसाके के त नहि दिक्कत रहितेए
हा ई
आ छै पैसाके दिक्कत नहि होय छै लेकिन
टेंशनेमे रहै छै पायवाला सभ
ओकरोसभके टेंशन की रहैत हेतै क्या कोन बिस्कुट खाउ सोनाके कि चाँदीके
नहि सब के दिक्कत रहै छै ई जे आय कते पैसा कमाउ अगर इने
ई नहि कमातैय तऽ फेर की हेतै या फेर लॉस नहि भऽ जाय हँ घाटा नहि भऽ जाय ई अकर सबके दिमाग छै ओ बिजनेसवला जेना एक दुकानदारके जे होइत छै दिमाग ओहन रहैत छै कतयसँ हमरा लाभ हैत कतेऽ सँ घाटा भऽ रहल यऽ
हँ ओकर सबके दिमाग हरदम ओह जगह रहे छै जे कैसे मुनाफा हुएै कैसे घाटा हुएै
हँ सुननेे रहियै नीता अम्बानी जे चाय पियैत छै शायद उएहे तीन लाख के छै
भऽ सकया बड़का आदमी सबके बड़का बात होइ छै।
सेहा ना एकटा ओ होय छै मेट गाला वाला पैसा राख के ल क कत जीते से तऽ क क ठिकाना लगाबे के छै बेटो सबके देखे छियै कते पैसावला सब छै आर ओकर देह देखियो कते मोटा आयल छै लेकिन ओतबे सुन्दर ओकर कनियाँ भेट गेलैए
पैसा वला के लोक मुँह नहि देखै छै,
सिर्फ पाइस देखैत छै ओकररा सभके पैसा देखैत छै
आइ काल्हि पैसा सभसँ बड़का चीज भऽ गेलै
तऽ हमरा हिसाबसँ तऽ नहि मैटर करैत छी ईसभ नहि मायने राखे के चाही मुँह कान लऽ कऽ लोक की करतै जखन ' इंसाने न नीक रहल तऽ की करतै मुँह कान लऽ कऽ
अहाँ
हँ से
आदमी नीक रहबाक चाही बाँकी सभ तऽ ठीके छै,
ठीके छै ओकर भाइयो अहि कहबै जे बड़ नीक छै से नहि छै ओहो ठीके ठाक छै
ओ देखै छियै ओकर सभके गरीब सब देखै छै ने त ओकर सच्चाइ पता लगै छैते केहन छै बाँकी दूरसँ सब नीके देखाइ दै छै। ह ओने उसभ छै पैघ लोकसभ छथिन पर जे जतेक खुश दिखे छै हमरा लागय ओतेक नहि होइत हेतै ओसभ केपुश
बाहरसँ सभ देखबै छै कि हम खुश छी लेकिन अन्दरसँ ऊ खुदे जानै छै आदमी जे हम की झेल रहल छी कि नहि
ह आ पहिले देखैत छलहु लोक अपन विचार ' दोसर सामने व्यक्त करैत छलै लेकिन आब एहन नहि छै आब लोक अपने मोनमे छुपा कऽ राखैए ओकरासँ क लागै छै कि ककरो बतायब नहि तऽ मजाक बनत या किछ लेकिन आब देखैत छियै लोको ग बति नहि जरूरी नहि समझै छै कि की भऽ गेलै नहि भेलै सुख दुःख किछु नहि आब जे छै लोग अपन मोनमे राखैए बात लेकिन एना नहि हयबाक चाही।
केकरो केकरो साथ भऽ जाइ छै एहन घटना जे नहि मोन करत रहै छै बतबै के कोय कोय अपना मोनसँ नहि बतेलक
बात चाही बता देबाक चाही मोन हल्का होइत छै जतेक अहाँ ककरोसँ बात करबै अपन मोनके बात कहबै। कते मोन हल्का होइ छै बता देबाक चाही लेकिन होय छै ने हम ते एखने ओ नहिहिए सुतल पड़ल छी की करब
गर्मी छै
आ बड़ गर्मी छै की कहू लागितो नहि छै कि पंखो चलि रहल छै लाग ई डोलि रहल छै पंखा तऽ कन कह हबे नहि आबि रहल छै कतबो तेजीसँ पंखा चलैत छै तऽ लागैत छै डोलि रहल छै कोनो असरे नहि भऽ रहल छै ताहि पर ऊपर से हम घर में तऽ और लागे छै एते धीप रहल छै धूप इम्हर से आबि रहल उम्हर से आबि रहलय खिड़की बन्द कऽ लेबै सेहो नहि होइ छै खिड़की केना लगा लिए तब तऽ आओर गरमी लगतै
गरमी छै तऽ आब तऽ झेलऽ तऽ पड़बे करैत
हँ सेहो बात छै हमरा जाड़े नीक लागैए नये नीक लागैयए गरमी हमरा जाड़े नीक लागैए